हलो
हलो
जय झूलेलाल आवाज़ अचे थी
जय झूलेलाल हा तव्हांजी आवाज़ अचे थी
हा हा बिल्कुलु अचे दीदी
कीअ ठीकु आहियो
हा बिल्कुलु ठीकु तव्हां ॿुधायो
असां ठीकु किथो ॻाल्हायो था तव्हां
दिल्ली मां तव्हां किथ पया था ॻाल्हायो
हा असां बि दिल्ली मां आ आहियूं
अच्छा दिल्ली मां ई प था ॻाल्हायो कहिड़ी जॻह त
असां मदन गीर मां
अच्छा पासे में ई आहियो असांजे असां लाजपत नगर खां
अच्छा तव्हां लाजपत नगर खां ॻाल्हायो था
जी ईंदा आहियो लाजपत नगर तां
हा मुंहिंजो गुढे उते ई पढ़ंदो आहे न स्कूल में
अच्छा
लाजपत नगर में ई पढ़ंदो आहे बाबा नेबराज सिंधी स्कूल शिणी थी आहे
अच्छा सही आहे बढ़िया ॿियो
ॿियो सब ठीक
जी
छा ते टॉपिक खणूं
हांजी छा था चओ
अॼु टॉपिक छा खणूं
जी बासणनि जी आवाज़ अचे पई थी न तंहिं करे थोरो घटि थो समझ
हा त बसि किचन में ई हुयसि रोटी करां पई
अच्छा अच्छा अच्छा तंहिं करे आवाजु घटि पई अचे तव्हांजी न
हा हा
जी जी जी रोटी ठाहे वठतो
हा
सही आं बढ़िया घणा ॿार अथव तव्हांजा
ह
हलो
हलो
जी घणा ॿार अथव तव्हांजा
मांखे ॿ आहिन
हलो
ॿ आहिन ॿ हिकु छोकिरो आहे हिकु छोकरी हा
ओके ओके अच्छा अच्छा सही आहे ॿई पढ़ंदा आहिन
हा न गुडे स्कूल में पढ़ंदो आ छोकिरो। छोकरी ॿी में स्कूल में पढ़ंदी आ।
अच्छा -अच्छा अच्छा कहिड़ी क्लास में पढ़ंदा आहिनि?
इलेवंथ में आ गुड़िया मुहिंजी और गुडे सेवंथ में आ।
अच्छा अच्छा नंढाई तव तव्हांजा वारा हा न?
हा हा ओ हाणे इलेवंथ में वई आ, टेंथ हाणे क्लीअर कईं गुड़िया।
हा हा हा सही आ घणां परसेंटेज आयसि टेंथ में हुन या?
ऐटी फाइफ।
अरे वाह! मुबारक हुॼेव तव्हांखे वधाई हुजेव इल्हाई।
हा ना, परसेंटेज़ काफ़ी बेस्ट आयसि।
हा सुठा आया तसि बढ़िया इल्हाई सुठो।
हा, हाणें वरी इलैवंथ में वरी साइंस खईं थईं।
अच्छा! साइंस खंई थईं।
हा
बढ़िया मुंहिंजे पुट्र वट ॿि साइंस हुई पो कॉलेज अची चेंज करे वरितईं उन।
अच्छा अच्छा
जी।
तहांखे घणां ॿार आहिन?
हिक पुट्र आ।
अच्छा हिक
हा हा हा हांणे त कॉलेज ॿि थी वियसि हुनॼो हो ॿि टॉपर हो ॿि टॉपर ही, हो टेंथ में ॿि टॉप कई। ट्वेल्थ में ॿि टॉप कियांईं, हींअर कॉलेज डी यू में
सही आ न मेन त ॿारनि ॼी पढ़ाई अॼुकल्ह हले थी बस जाते काथे।
हा कॉलेॼ ॿी डी यू मां करे दिल्ली यूनिवर्सिटी मां करे। कंप्लीट कयो तंईं। हा, हांणे जॉब पियो तो ॻोल्हे फिलहाल त।
सही, न ईंदा आहियूं असां लाजपत नगर त यको ईंदा आहियूं।
अच्छा -अच्छा सेंटर मार्केट ॿि इन्दा हुंदव?
हा -हा सें सेंट्रल माट्रिक मार्केट शॉप पिंॻ लाए अचूं वैसे ॻुड्डे जी पीटीएम वगॻैरह थिए या बुक्स वॻैरह वठिणीयुं हुॼनि।
हा हा लाजपत नगर अचो, मार्केट न अचो त मज़ो ही न ईंदो आ मार्केट त।
हा उहो ही मेन त मार्किट बस इहो ही हूंदो आ की मार्किट चक्कर लॻे।
ॼी बिल्कुल मार्किट त पहिले, ॿियो कम पो हा न?
हा वियो लेडीज़ लाइ हूंदो ही इहो ही आ।
हा शॉपिंग ही खपे लेडीज़ खे त ॿियो कुछ न